हँ की हाल चाल ऐ सब ठीक ये अहाँ बताउ
हमरो ठीक अछि की
की करै छी एखन पढ़ि कऽ अयलहुँ एँ ओहि आराम करै छलहुँ
हूँ
अच्छा ह
हमु बरत बर्तन धोऐ छलै पढ़ै छलियै तऽ कहलियै शाम भऽ गेलै तऽ बर्तन धो ले छियै कनि
घर की काज सब रहैया न
हँ ह कनि मनि देखियौ तऽ काम तऽ रहबे करतै घरमे खाना बनेनाइ झाड़ू लगेनाइ बर्तन घोनाय ई सब तऽ कमन बात छै
ह करहे पड़ै छै हम भो भिनसर के खाना हमर घरमे मम्मी बनाबै छै आओर
अच्छा सुबहमे मम्मी बनाबै छथिन
हँ
हँ इहो लुरि होेनाइ जरूरी छै
अयबाक चाही ई सब हमरा ओतऽ तऽ पानिये के बेसी दिक्कत छै टंकी मे पानिए नहि आबि रहल छै
अच्छा कतय रहै छियै से
मधुबनी रहै छी
हमहुँ सब तऽ मधुबनीए में छी बसर्ते अभी
भी पानिके दिक्कत हमरा आरके नहि भेल
कियकि समरसेबलो नहि लगल रहइ छै आब तऽ मोटरे चलै छै
नहि लाइट कटि जाइ छै ने तऽ लाइट कटि जाइ छै तऽ मोटर नहि चलि पाबै छै तऽ टंकीमे पानि केना भरतै
हँ
त इह दुआरे अ दत पन हँ सब ठीक छथिन अहाँके घरमे
हँ सब ठीक छथिन आइे घर से एलियै
घरसँ कतय रहै छियै से
ओ मधुबनी मे हमसभ रहै छी
आ तखन कतय अयलहु एँ
अभी मे मतलब घर अछि हमरा सबके कतहु आओरे राजनगर के तरफ
तरफ अच्छा अच्छा
रही पढ़ाइ करै ला हमस रहै छी मधुबनी में
त्याग करय पड़ैत छै ईसभ चीज ला
हँ बहुत जादे कह बता आइ तक हम बचपन से अभी तक हम मम्मी से दूर कहिओ नहि भेले लेकिन इ पढ़े के चक्कर मे हमरा अब पहिले बे दूर हुअ पड़ल अछि
सफल हेबै तऽ फेर सभटा लागत कि हँ सही केलहुँ निकलनाइ जरूरी छै घरसँ कुछ पाबै ला आब लोको अकेले रहै छै तऽ सीखै छै दुनियादारी देखै छै बुझैत छै केना की होइ छै
हँ अच्छा तऽ कथी हँ की कहलियै
जखन तक रहैत छथिन मम्मी पापा सभ साथे तऽ अपना सबके लागै छै अपना सब बच्चा छियै नहि भऽ कुछो अकेले निकले छै तब पता चले छै इहो कऽ सकैत छियै किएकि ओहि ओहि टाइममे कोनो चारा छैहे नहि करहे पड़तै खुदे
उएह ने मतलब परिस्थिति एहन होय छै ने कि आदमी के सबकुछ सि खा देत अछि
हँ
ह त एहेन
परिथिति एना भी जरूरी ह हँ तखने ने लोक सीखतै आगाँ बढ़तै
हँ
त कथी के तैयारी करै छिये हम स्टेनोग्राफर के एस एस सी स्टेनोग्राफर
अच्छह
हं हमर एग्जाम छैला परहाय लिखाई चले छै चलि रहल तैयारी ओही पढ़िकऽ अनलहुँ हँ एग्जाम तऽ सुनि रहल छी जुलाइ अगस्तमे छैय
अच्छह नीकसँ तैयारी करू मतलब एग्जाम पता परीक्षा पता अछि अपना सब के नाम लेला के बाद ओ कते बार ओकरा रद्द कऽ देल जाय अछि एते एते मुश्किल से परीक्षा लैत अछि
ऊपर स हमर सब के रीज रल्टो पर परिणाम जो कराबे छै बड़ लेट आबे छै एक साल पैआयल रहे हमर सबके अच्छाह पिछलका वाला जे सब देने रहै ओकर बहुत लेट एलए या इ हाल
एना एना के तैयारी करू कि मतलब दोबारा मौका नइ दिये
हमरा सब से तऽ भ
ज भ चुकल अच्छी गलती एक बारी बस सोचै छियै दोबार नई दोहराबे के अहाँ कोन चीज के कऽ रहल छियै हम बिहार पुलिस के करैई छी अच्छह हमार त हाइटे नै य
अच्छा नइ हमरो सबके किछु ज्यादा नहि अछि हमर लेकिन लेकिन हमर जते ओहिमे जरुरत अछि ओते भए गेल अछि
हमर तऽ नहि छै नहि तऽ बिहार पुलिसमे मैथ्स आबैत छै कि गणितके क्वेश्चन सवाल गणितोसँ सवाल आबै छै
हँ मैथ से भी ये रीजनिंग एक दू रहत आर जि के जि एस लगभग बहुत जदा रहे छै सत्तर अस्सी के लगभग मे
अंग्रेजी पुछैए य सौ नम्बर के रीजनिंग पुछैए छै पचासके आओर जी के जी ए आबै छै पचासके हमरा सबमे गणित नै पूछै छै ओकर बदलाव हमरसभके एकटा अलगे भाषा छै मतलब इंग्लिशकेँ हमसभ सीखैय छियै ओ टाइप करयके रहै छै आओर ओकर होइत छै हमरा सभ से अहाँके बहुत अलग अछि हँ हमरासके होइ छै पार्लियामेंट कोर्ट वगैरह मे सुप्रीम कोर्ट भेल पार्लियामेन्ट भेल या फेर कोइ भी कोर्ट हाइ कोर्ट अइ नै होय छै हमर सबके जॉव
अच्छा
हमरा सब के तऽ बहुत छोटा जे अबैत छै उहो के लेल एते कठिन परिश्रम करब पड़ैत ऐछ ना कि उहो नई भऽ पाबैत अछि
कोनो नौकरी छोट पैग नै होइ छै हरमे मेहनत छै सभ कुछे मे मेहनत छैय
तेय न मेहनत केलाक के बाद पता चल हे कि कोन छोटका हइ कोन बड़का हइ सहि मेहनतऽ सबटा म करऽ पड़ैत छै
अपन सभके गरीब आदमी लए की छै कोनो एकटा नौकरी निकलि जाय बस घरमे सहारा होइ किछु दऽ पयबियै घरमे मदद होइ घरमे अपना सभसँ अपन सभके रतबे छै न
हँ वैह वात छै ओर कहू मम्मी सब की करै छथिन
हम मम्मी तऽ काज पर गेलया
अच्छा मम्मी काम करै छथिन
अनुराधा साथे
अच्छा
पप्पो गेल छथिन काज पे
अच्छा
घर पर तऽ नै रहैत छथिन अहाँ ल तऽ नीक य हम डेरा आयल छी भेँट घाँट भऽ गेल
हँ और सभ कहु तब कथी करै छियै भैर दिनमे अहाँ
हमर भैर दिन तऽ जाइ छै ओतैहिये पढ़ाइमे फेर हम साँझमे आबै छी भूख लागल रहैए तऽ खाइ खाइ छियै जे बनल रहैत छै खाना खैयके बाद फेर अखन कनि आराम केलु टियूसन सन नै पैढ़ै छियै नहि हम पढ़ैय नहि छियै मतलब ट्यूशन नहि पढ़ैय छी छी मतल ऑनलाइने फोने सँ पढ़ैत छी
अच्छा नहि हमसभ तऽ ट्यूशन करै छि अभी
नहि ट्यूशन एहि दुआरे नहि कियाकी ऑनलाइन हमरा भऽ जा रहलैए उपरसँ जे चीजके तैयारी करै छी ओकर एतय कोचिंग नहि छै एतऽ सुविधा नहि छलै जे चीज हम सिखने छी स्टोनोग्राफि एकटा टीचर छथिन अतए त ओहो ओहन नै पढ़ाबै छी तऽमे दिल्ली जा पड़ल अछि वोइला
अच्छा
ओतय हम गेलहुँ तऽ फेर ओतयसँ सिकम पाँच महीनामे आयल छी एतय सोचित छलहु कख कखन जल्दी सीखब अपन घर जायब कियाकी ओतय मोन नहि लागैत छलै
होइत रहे छै यैह की मतलब कभी जल्दी इ काम कअ लू अपन मम्मी पापा के साथे रहू।
तऽ हम जे सीख हम सीखलहुँ बाँकीके पढ़ाइ हमरा यूट्यूबपर भऽ जा रहल यऽ
अच्छा
तऽ छोड़ि देने छी मतलब ओ खुदेसँ पढ़ि रहल छी आब
चलू बढ़िआँ सरे आरके देखियौ नहि पढ़ाबै छथिन झुठेसँ पैसा लेथिन ओहोमे नहि ठीक होइ छै मोबाइल से जब भऽ जाइ छै तऽ कोन जरूरत छै ट्यूशन पढ़ै के
हँ ऊपर से हमर सब अलगे भाषा जेना किुछ सीखै पड़ैत छै दोसर लिखै मतलब उर्दू सनके लागैत छै ओ देखैमे लेकिन ओ इंग्लिशके कोडिंग रहैत छै
ओ तऽ हमरा बर के पढ़ाई मे आओर अहां मे बहुत अन्तर अछि
हुं हुं अच्छे यै लेकिन एस एस सि ये के
अच्छा
हँ कते क्लासमे छियै ग्रेजुएशन भऽ गेलै नहि हम तऽ सेकेंड पार्ट में छी दोसर वाला दोसर पार्ट सेमेस्टर मे स्नातक मे चलि हँ दू हजार अठाइसमे भऽ जायत हमर
अच्छा हमरा सभके सत्ताइस नहि छब्बीस चलै छै ने सत्तइस मे भ जायत
बढ़िया य
ह बहुत परेशानी करै छै कॉलेज वाला इंटर्नशिप के लऽ कऽ अभी
ऊपरसँ हमर सबके तऽ चारि साल के कऽ देलकै यै झुटो-फूसो के हमरो सबके त चारि सालके यै अच्छा
हू
शुरूए हमरा सबके भेल रहे चारि सालके हमरा भेलरहे हमर सबके के टाइम में भेलै यै हं नहि नहि हमरो सबके टाइममे भेलै हं त अहां आर के कॉलेज स
नहि हम हम सब बि एस जे कॉलेज राजनगर स छी
तऽ अहाँके तऽ घरके नजदीक यै नै ओ घर से सात किलोमीटर दूर अछि हमरा सबके कॉलेज जा संदीप यूनिवर्स यूनिवर्सिटी जाने छियै नहि-नहि याद मतलब नहि सुनने नहि छियै
उधरे हमरा सबके घर अछि
अच्छा
ह त दूर अछि कॉलेज लेकिन घर पर रहैत छलहु तऽ साइकिल सबसँ सब सङ्गी सब सगे चल चल जाइ छलहु तऽ ओते नहि फरक पड़ै छल अच्छा साइकिल चलावल नहि आबैया नहि सिख लू ई सब कभी कभी जरूरत पड़ी जाइ छै
कि यै आब टाइमे नहि भेटैत छै
जा हमरा तऽ दोस्ते सब सिखा देने छै साइकिल रोड पर गिर गिर के सिखल छी
हम सीखयके कोशिश केलहुँ एक बे हम नालियओमे गिरल छी ओकर बाद हम कहियो सिखबे नहि केलहुॅँ डर भऽ गेल तऽ हम नहि सिखलहुॅँ
अच्छा चलू अहाँ गाड़ी सीख लेब
डाायरेक्ट गाड़िए सीख लेब हम
हमस पहिले साइकिल सिखलियै तब अ पल्सर सिखलियै एहिके बाद स्कूटी चलेलियै तब
गाड़ी अछि टी वि एस प्लसर त अच्छा मतलब स्कूटी आबैए अहाँसभके चलैल हँ स्कूटी स्पलेंडर सब चला लय छियै अरे वाह एगो एक बुलेट हमर चाचा नहि चलबा दै छथिन कियाकि भारी होइ छै
गिर जेता तऽ आहा सबसँ नहि सम्हलता हँ
हमर मौसीके बेटी सब छै कनि हँसगर फुसगर तऽ ओ सब चला लऽ
नहि नहि देखैमे तऽ हमहहुँ कमजोर नजर नहि आयब लेकिन तबी कनि भारी अछि
और हमरा पास जे बुलेट अय हमरा पास जे बुलेट अछि ने ओकर हाइटो बहुत लम्बा
लंबाई अच्छा हमरा तऽ कुछ अबिते नहि छै लेकिन हम सीखब एक बेर नौकरी भऽ गेलै तऽ हम सोचनो छी हमरा बहुत किछु करैके हमरा पेन्टिंगो लाइनमे जबाक हम आबी हम छोड़िकऽ रखने छी समयके वजहसँ समयके अभाव छै अच्छा त घिरे घरे करू हमरा सबमे शादी बड्ड लेट होइ छै हम केयस्थ छियै
अच्छा चलू ठीके है अहाँ सबके वक्त मिल जाय छै ओते हमरा सबके तऽ नहि नै होता आबे एक्किस वर्ष भ
भ गेल आब आब अगला साल तक सोचि रहल छै पप्पा सब जे शादी क दियै दू हजार पाँच पाँच में जन्म लेलहुँ हेँ
हँ हँ
हम दू हजार पाँचेमे भेल छियै
हमहुँ दू हजार पाँचे मे भेल छी
लेकिन हमरसभके एखन शादीके उएह आठ नओ साल
पता गांव मे घर के ने स्थिति बहुत अलग अछि शहर से
हमरा सभमे छै कि कयस्थ मे कि जखन तक नौकरी नहि लेबै ने तऽ हमर सबके नहि होइ छै शादी लड़की के मतलब करै वला तऽ कयै लै छै लेकिन हमरा सबमे एना छै कि शादी लेटो सँ बहुत होइ छै हमर सभमे
चलू झू ओ अच्छे पता अपना पर डि अपना ऊपर निर्भर भऽ जाइ छी अहाँ सब तऽ नीक अछि हम कहलियै ने पप्पा के हँ